ओ हं सखी खुश रहू।
की करय छी।
किछ नहि करै छी, अभी तऽ बैसल छी, अहां की करै छियै।
हमहु तऽ बैसले छी।
खाना पीना बना लेलियै।
हं बइनी गेलै।
की बनेलियै।
भात दाल सब्जी और कथि बनेबैय सखी।
अच्छा त और कहु।
अहांके की बनल।
हमरा बनल रहय, रोटी आ भुजिया।
ओ रोटिये भुजिया बनल, दिन मे सब खा लेत उहे।
अच्छा -अच्छा। हं भात दिन मे खा लेबै, सब रोटिये।
और कहियौ गांवके हाल समाचार।
गांव में तऽ कतेक नीक लगे छै, पैघ पैघ जे गाछ सब मे आम फरयै।
हं से ते छय, गांव तो एगो बढ़िया छै। शहरके गांवे बढ़ियां छै।
शहर में कहां ई सब, शहर में ते खाली घर पे घर घर पे घर रहै।
ए ओत जगह रहतै तब ने तो ओत देखय में तऽ बर्षो कम पड़त तो कहीं के जगहे नहि छै।
आय य गाम में तऽ लोग अपने से ताजा ताजा सब्ज जी सब उगाबे छै शहर में कहाँ ई सब होइया।
हँ गांवे में त सब आम ताम सब ब्जी तब्जी सब गाँवे से ने जाय छै शहर मे।
आ गांव में फूल सब केतेक सुंदर सुंदर रहे छै।
से त बड रहै छै। सखी
गाँंव मे तऽ बड़ स वर्षा बड पड़ेया शहर में कहाँ वर्षा पड़ेया कनिको।
अभियो त पडैत रहे कनी देर पहिले।
शहर मे तऽ एते प्रदूषण रहे छै तऽ वर्षे नहि होइ छै।
गाँवमे तऽ बड वरषा होइ छै परेशान छी। बेंग टर टर बजैत रहैय।
गांव मे त प्राकृतिक सब एतेक सुंन्दर सुंदर हैये।
हँ से त रहै छै। गाँवमे अहाँके कुछ चीजके मेलो लागत तऽ कते नीक लगै छै।
अहाँ शहर मे रहै छी तऽ अहाँके मोन लगैया?
हैना हम रहैत रहू पर ओतय हमरा बड्ड दिक्कत भेल तऽ हम गाँवे में आयब गेलु
आब गाँवे मे रहै छियै।
हँ अहाँ कहाँ रहै छियै?
हमहुँ गाँवे मे रहै छी।
ओ की करै छियै गाँव मे रहि क?
गाँवमे रहिके किछु नहि करै छी घरमे गाय मालके देखै छी।
गाइयो देखै छियै अहाँ।
हँ गाइयो देखै छी।
से तऽ होइ छै गाँंव में तऽ रहला से फायदो होइ छै आ नुकसानो होइ छै।
दूध महंगा र गांव मे तऽ दूध सब बड महंगा मिलैया इएह लए हम अपने गाय रख लेलु।
नहि नहि गाँवमे तऽ कहाँ ओते महंगा मिलै छै। शहर सबमे बड महंगा मिलै छै कियकि ओतऽ गाय नहि ने रहै छै।
हँ गाँवमे तो हरेक के
शहर सबमे तऽ सब खरीदिये क अबइ छै पैकेट वाला होइ है उएह सब पिये छै चाय ताय उएह सब के बनाबै छै।
आ अहाँके बेटा सब बाहरे रहैये?
हँ सब बाहरे रहैया, अहाँके कहाँ रहै?
हमरो सब शहर में रहैयै।
से तऽ छै। गांव में देखे छी शुद्ध गाय के दूध मिलइ छै एकदम बढ ढियां ओत त पूजो बुझियौ तऽ शहर सबमे पूजो पाठ होइत हतै। तऽ तऽ ओहै ने पैकेटेवला ने दूध चढ़ाबैत हेत एतऽ तऽ कच्चा दूध एकदम शुद्ध गाय के मिलेै छै।
आ गांव में तऽ कतेक सुंदर- सुंदर भगवान के पूजा होय छै।
हँ देखे छियै मेला कते सुन्दर गाँंव के मेला तऽ मेले ने होय छै। ए तऽ देखहोइ दी। पाओबली मे मंदिर सब मे दीप एते सुंदर से जलेत। तऽ गाँव सब मन्दिर सबमे तऽ बड नीक लागत शहर सब मे एहन कहाँ घरे मे दीपावली मना लिअ।
आब तऽ शहरो मे कनी -मनी पूजा पाठ सब होइया।
होइ छै तऽ सब घरे मे नै करै छै ओते जे ओतऽ भीड़ लगेतै। तऽ ओतऽ के जे सरकार ओकरा सब के भगाइए नै देतै।
हँ हँ गाँवमे तऽ एत
गाँंव मे एहन कोइ दिक्कत तऽ नै ने छै कतबो भीड़ रहियौ सब अपन देखऽ लए बेचैन रहै छै।
आ गाँव सब मे मेला मे देखबे कतेक लोग सब अबेै छैय।
हँ से तऽ छै। एतअ तऽ बड मेला लगैया दुर्गा मेला लगैया। अथि गणित मेला लगैया जन्माष्टमी मेला लगैय तीनू मेला मे बड भीर रहै या।
आ बच्चा सबके देखबै। झूला पे तो मार करैत रहत सब चढ़ऽ लए।
हँ हमरा तऽ झूलला मे बड डर लागल हम तऽ नै झूलेै छियै।
गाँव में कतेक सुदर -सुदर आनदित हवा अबैया कतेक नीक लगैया।
हँ से तऽ रहेै छै बड मोन लगेै छै गाँंव मे बाहरमे तऽ कहाँ ओतेक गाछो नै ने रहै छै जे लाइनो अगर कोइ दिक्कत भेल जादा तऽ ओतऽ लाइन के नै दिक्कत होय छै। अगर होइ छै तऽ आदमी बेचैनी भऽ जेतै ने ओतऽ छत तो पर जेतै तऽ कहाँ से हवा एतै।
हमरा तऽ शहरसँ ज्यादे गाँवे नीक लगैया। आहाँ के की निक लगैया।
हमरा तऽ कहीं हमरा तऽ गाँवए मे मोन लगेैया एतअ तऽ। लाइनो एतय तऽ वर्षा पड़त ओहिस पहिले तऽ एते सुन्दर हवा बहत तऽ गाँंव सबमे ओते सुविधा छै गाछ -ताछ लगाबअ के जगह छै तब ने लगाबै छै।
आ गाँव मे एते गाछ सब कतेक सुंदर सुदर आम केे तऽ लि ची के रहै छैय।
हँ से तऽ रहै छै। और कहियौ।
आ गाँव में जे आम कच्चा फड़ेै छै ओ चटनी केतेक नीक लगेै छै।
हँ उ तऽ शहरोमे मिलै छै एतअ तऽ अहाँ जेबै गाछीमे बिछ कऽ लऽ अयब ओतऽ खरीदअ पड़त। सन अन्तर तऽ भइए ने जाय छै।
हँ अंतर तऽ भैए जाय छै गाँव मे बड़ निक लगैया।
गाँंव में तऽ मोन बड लगैया की कहू।
हमर सब बाल बच्चा सब कोनो गाँंव में नहि रहैये सब शहरे में रहैये अंहाके के कहां रहै यै?
सब रहैयै शहरे में के आब गाँंव में रहय चाहे छै।
आ गाँंव में केओ नहि रहय चाहे छै सबके आइ काल्हि शहरे मे रह छै। के गाँंव मे रहै छै।
हँ से तऽ रहै छै।
एगो बूढ़े सुढ ने गाँव मे अपन रहय छैय।
बूझी हम तऽ अभी हम तऽ अपने गहूँमो के अथी करय छी। सु भात धुयै छी सुखाबै छी पिसाबै छी। ओ तऽ त अथिये ने मिलै छैय पैकेटे मे ने।
आर गांव में केतेक सुंदर लोक सब मील पे पिसाब जाय शहर मे कहाँ मील तील होय छैय।
ना ओतऽ तऽ जइयो पैकेट मे खरीदऽ लै। बुझियौ ओहिमे मिलायलो दैय छैय मैदा सब फेटल एत तऽ शुद्ध। शुद्ध एकदम बढ़िया से अहाँके पीसल एकदम ताजा मिलत।
आ गांव में कतेक सुंदर सुंदर नदी सब रहय छैय।
हँ से तऽ पोखरि सब रहय छैय।
कतेक सुन्दर लगय छैय देखऽ मे।
हँ से तऽ रहय छैय बहिन।
आब तऽ गाँव आब तऽ गाँव मे कोनो आदमी सब नर रहय छैय।
गाँव के संस्कृति सब हमरा बड्ड नीक लगैये एत तऽ गर्मियो नीक लगैये ठंढ़ो मे तऽ ओ बाहर सभमे की रहैय छैय गर्मी छैय तऽ गर्मिये बड्ड रहत। आ ठंढ़ा छैय तऽ ठंढे बडड रहत।
आ गाँवो मे तऽ कतेक सुन्दर सुन्दर राम लीला श्याम लीला सब होय छैय ऊ सब देखऽ मे कतेक नीक लगय छैय।
हँ एतय तऽ लाइनो ताइन कटय छैय। तऽ कोय दिक्कत नहि छत पर सभ गोटा सभ सुत ले चलि जाय छियै।
हँ शहर सबमे कहाँ ई सब रहय छैय।
बुझियौ गाँव शहरमे केना जेबै अहाँ लेबै अथी छत अगर मे दोसर रहत त से ओतऽ तऽ भारी पर ने सब लय छैय तऽ अहाँके अपन छत पर कोय सूतऽ देत।
नहि नहि शहर मे ई सब थोड़ी होय छैय।
बुझियौ तऽ शहरसे बढ़िया तऽ गाँवे ने भेलै।
आ गांव में कतेक सुंदर सुंदर सब्जी सब रहै पेठिया पे मिलय छैय।
हँ से तऽ ओतऽ तऽ सब कहत फोने से मंगा लेत।
आ पेठिया केतेक सुन्दर लगय छैय तऽ देखय मे केतेक नीक लगय छैय।
हँ हँ से तऽ बड नीक लगैय छैय पेठिया सब लगैय छैय। शुकर के लागत सोम के लागत ओत शहर सब मे तऽ सब जहिया जइयो लऽ के आबि जइयौ नै तऽ घरे बैठल फोन से मंगा लियौ।
आ गांव में तऽ सब साँझ के घूम जैत। त कतेक नीक लगै छैय।
हँ से तऽ बड नीक लगै छैय।
आ गांवमे तऽ काली मााय के मंदिरमे भोरे- भोरे गीत बाजत सुंदर-सुंदर।
हँ से तऽ छैय। अहाँके पता नहि रहय कि नाम नहि कहै छियै हम।
अच्छा। शहरमे घूमऽ जाय छियै लोग सब त देखऽ मे कतेक नीक लगय छैय।
हँं से तऽ बड नीक लगय छैय। आओर कहियौ एतऽ तऽ ठाकुरबाड़ियोमे हमर जे मंदिर छैय बड मंदिर सुंदर लगय छैय। अच्छा।
आ गांवमे तऽ साँंझके बच्चा सब खेलत देखे मे कतेक नीक लगे छैय।
हँं सखी बड नीक लगैया साँझ मे एत सब बेरिया सबमे तऽ रौदाके कारण सब घरमे रहत साँझमे सब निकलत कत नीक लगैत छैय।
आ गा गांवमे हरा-हरा पेड़ सब देखेमे कतेक नीक लगे छैय।
हँ से तऽ रहै छैय एतय तऽ देखबै तऽ अथि सबमे नवरात्रि सबमे- कलश यात्रा जे होइ छैय तऽ सभ लड़की सब अहाँके माथा पर कलशा ल के घूमऽ जाय छैय। कते नीक लगैत छैय।
हँ शहरमे कहाँ कलश यात्रा सब होइ छैय।
हँ से तऽ रहै छैय एत तऽ होइ छैय बड मोन लगे छैय।
आ शहरमे हरियर-हरियर पेड़ सब कहाँ देखे ल मिले छैय।
ने ओते जगह रहते तब ने अहाँ के कही देखय ल मिला, जगहे नहि रहे छैय। खाली घर पर घर- घर पर घर सब जगह घरे रहे छैय।
आ गांव में तऽ कतेक जगह रहे छैय जमीन रहे छैय।
से तऽ रहै छैय बहीन
आ फूल अ फूल सब सुन्दर- सुदर, गाछ सब सुंदर- सुदर ओहिमे जे आम पैघ-पैघ फड़ल रहत।
हँ से त गाँंवके वातावरण के बाते गजब।
आ गाँंवमे जे सब गोटे मैथिलीमे बात करऽ तऽ कतेक नीक लगे छैय बड नीक लगैया।
ह से तऽ बड रहय छैय। चिड़िया सब देखबे कते सुंदर साँझ के भोरे के कते सुदर बजैत रहय छैय।
हँ से तऽ छैय जे
गांव मे छै जे भोरे-भोरे जे हवा बहत कते सुंदर सं सन हवा बहैत रहे छैय नीक लगे छैय।
आ गांवमे सब गोटेके गाछी मे देखबे बैठल रहत।
से तऽ छैय।
ठण्डाके मौसममे देखै छियै।
हँ तऽ बड नीक लगै ह ठणडाके मौसममे सब गोटा